की हाल चाल?
किछ लेबै ने अहाँके।
हँ हमरो मे नहि आइ अहाक अवाज।
हेलो! हँ आयल आवाज, हमर आवाज जाइए?
हँ -हँ -हँ, आबैया। की करै छिय आओर?
किछ नहि बै बैसल छी हम। अहाँ की करैय छी?
हम नहि किछो, आइ नानी गाँव एलहु हं, पातरि पड़ले अरदारा के। तहि दुआरे, आओर कहियो, आओर की सब होइ छै?
किछ नहि होइ छै, यै बैसल छी, कनी हवा लगैया, लाइनो कट ट गेल अछि बैसल छी, की करब?
त देखियो आब। एम्हुरका ते रंगे रूप बदलि गेले, सब के घर टूट- टूट गेले आ सबके घर एकदम एते नीक सुदर बन गेल ये जे मत पुछू।
ह अहाँ केकरो
जी सर जी स नहि एतय तऽ हम कतहु नहि जाइ छियै अपन नानी माँ के अंगना छोड़ कऽ आब अपन गाँवमे गेलहुँ तऽ गेलहुँ अपन चाची सभके घर।
तहन कह आइ कतहु गेल छल ई बीचमे मन्दिर तन्दिर कि नहि।
हँ गेल छलहुँ परसु खना कोयलख भगवती गेलहुँ फेर महादेव मन्दिर अछि तऽ ओतय गेलहुँ फेर उच्चैठ भगवती गेलहुँ। फेर घुमलहुँ फिरलहुँ खेलहुँं। पिलों किछ किछ सामान सब लेलहुँ फेर एलहुँ। साँझ तक चा
ओ बनखण्डी महादेव गेल छलहु।
हँ ओते कोलख भगवती छथि ने ओते बगले मे छौ महादेव मंदिर।
अखन तऽ खेलों ह खीर पूरी मिठा लड्डू आओर आम।
ओ अहाँके खीर नीक
लागैय कनि मनी।
ओ तहन कहियो की सब करै छी।
नै किछु अखन बैसल छी हवा बहैया तते गर्मी य लाइटो काइट लेने ये।
ओ तहन एहि बीच मे जायब कतहु की नहि घुमय लए।
अखन तऽ कतहु नहि जायब अखन घरेमे रहैत छी अपन घरे सँ अपन बातचीत केलहुँ सभसँ पढ़लहुँ लिखलहुँ भऽ गेलै घरेमे आओर कतय जायब।
ओ। हमरा भेल छल ले की कतहु गेल छलो घूमे ले गेल छलो हे।
नहि कतऽ जायब घुमय लए घरे मे रहै छी। ततेक गर्मी रहैत छैय जे कतय लोक जायत।
आब तऽ सोमवारियो आबय वला अछि आब एहि बीचमे जायब कतहु कि नहि घुमय लए।
हँ आ सोमवारी अगला रैब। पहिले होयत अथी वला सबके बेेर पूर्णिमा। पूर्णिमा सबके हाएत तीन तारीखके आओर अथी कथी कहल जाइया जे अथ सकराति ह सक बला सबके होयत बीस तारीख से।
ओ हमरा भेल जे इएह बेरसँ बीसे तारीख से चालू अइ सोम।
हँ तऽ बीस तारीखसँ अइ सोम संक्राति वला सभके बेर पहिले भेलै संक्राति वला सभके हतै पाँच टा। और पूर्णिमा वाला सबके चारि गो हेते।
ओ तहन ओहिमे कोन कोन महादेव जायब घुमय लए।
जायब देखै छियै मोन हत तऽ जायब ने ते गर्मी मे कतऽ जायब। एक तऽ व्रत रहत ऊपर से घूमब फिरब ओहिस नीक घरे मे रहब।
हम त देखै छियै जाएब कतौ घुमै ले जाएब आबि जाएब। एक दूटा मन्दिर जाएब आबि जाएब।
अहाँके त बौअइनी लगले रहैया उठि विदा भ जाइ छी।
हँ, अहुँ चलि जाएब घुमै ले‌।
हँ, अहाँ जेना नै हम एते बौआइ छिछिआइ छी, घरेमे रहै छी।
अहीं त कहलियैआ हम एखनि आएल छी नानी गाम त अहीं एखन घुमै ले गेलिअइया न।
हँ त अखन त नानी गाम आएल छी। काज छै तैं परसादी सब चढ़ तै, भैरव बाबा के रोट सब चहरतनि तै दुआरे। अहाँ जेना नै हम अथी में घुमैत त रहै छी खाली। घुमैतो फिरतो छै लोक जखन अथी भेल त
नै आबि रहल ऐ। आवाज नै आबि रहल ऐ।
हेलो
कनी नेटवर्कमें जइयौ नेटवर्क मे।
हं एम्हर नेटवर्क कनी स्लो चलै छै।
आवाज नै आबि रहल ऐ।
हेलो काट काट फोन काट।